हेलो के छै सची की हाल चाल छै
बस हम नीक छी अहाँ अपन कहू की हाल चाल अछि
हमर ओ ठीक छै हम बैसल छी एखन
किया सभटा काज निपटि गेल अहाँ के
नहि अभी कुछो नहि करलियै ह ने बस बैसल छियै मौसम कनिटा देख देखै छियै बारिशके छै तऽ तोरा कनिटा सूच लै कपड़ा धोल कहते लेकिन की भो वही की मौसम नहि छै बढ़िआं आ बच्चा सब जे छै ने एकटा स्कूल जाय खातिर तैयार करलियै त पानी पड़े र ठीक तऽ छोड़ि देलियै कि हमर रोड नहि भेजलहुँ हमर रोड मे जे छै ने पानि भरल छै
हँ
आ हँ ओर ओकर बाद की छै ने कि हमर बगल मे कोनो बूढ़ी मात देथ कर गेलै हना तऽ ओकरे प पता नाइ की रहथिन आर ओपर भीड़ भाड़ रहथि तऽ हम नहि भेजलियै बच्चाक के
नहि नीके केलो
ह तऽ ओ फिर सुति गेलै ड्रेस पहिन ले तऽ सुखल देलियै छोड़ देलियै आ ओकर बाद जे छै आब देखे छियै की सब बनतै खाना खाना अभी किछो नहि बनेलियै हना बस बैसल छियै नहि कहलहुँ राति मे हमर मोने नहि ठीक रहै
ओ की भेल छलियै अहाँ के
निन्द नइ खुल छै हमर
किया
पता नहि की भए गेलै हना आँख से नहि खुलै छथिन आ पेर हाथ रहथिन खूब
ओ तऽ फिर अहाँ कोनो मेडिसिनन नहि लेलियै या ओ आर एस के घोल नहि पीलहु
ओ सब तऽ पिये छिय खूब पिय ओ आर एस प लियै ओकर बाद फिर फेर नमक चिनी पान के घोर किनलिये
अहाँ के बी पी के प्रॉब्लम होइए की
बि पी लो रहैत छथिन हमरा तऽ हमर मालिक कहलकै कि से दोक्टर से दिखा देत
हँ हँ
लखिम देव छुटी दिा लोकीज की करब दा के
नहि नहि सखी ई मत कहियौ जाउ एक बेर ने डॉक्टर से कंसल्ट करलियै देखियौ होय की छै नहि आदमी तऽ ई अपने से ने सोचै छै कि बी पी लो छै ख खाली आ किछु नहि होइ छै हो सकै छै शरीरे के ई छै आब की अन्दर मे हो हो रहल अछि अहाँ के तऽ नहि बुझल अइया
हँ
हँ तऽ एक बेर देखियौ डाक्टर भी रहै छै से एहने नय ने बनै छै अहाँ जा कऽ एक बेर डॉक्टर संग कंसल्ट कर लिअ आ देखा लिअ के बी पी लो होय छै तो ओकर की कारण छै अहां के खाय पिये मे तो लेट नये होय छै ठिक भोर के तऽ नास्ता अहाँ समय पे कर लै छी
हँ हमरा सब सब चीज हो जाइ छलै लेकिन पता नय की बात छै
चाहे तऽ अहाँ दुइए कारण छै चाहे तऽ खायन पियनमे अहाँ लेट करै छी आ नय तऽ अहाँ टेंशन लेत छियै तखने ई अहाँके ई होइ छै
जानै छियै खाना पीना जे खााय छियै ने खाना एको रत्ती कुछो नय खाय के मोन करय छै
नय देखियौतऽ नय खायके मोन करैत छै तऽ ई तऽ कोनो उपाय नय अछि शरीर के तो चाहबे करियै अपन भरण पोषण लेल शरीर के तो अनाज पानि आ जे रहे छै पोषण तत्व ओ तो चाहबे करी अहाँ जे सोचै छी कि नय हम नय खायब हमरा नीके नीक के चीज चाही से तऽ नहि हयैत जीभ के जे स्वाद देखबे सखी तऽ देखियौ शरीर तऽ सबटा खतम भए जायत
न त म ब करै पूछो करै छै
आएगा ने दे देना कह ओ भूल जाता ह हमसे लेने मे अच्छा कह देना दीदी दी है तीन सए तीस रुपए ठीक छै हँ हँ हँ
हमह ठप से गिर जाइ छियै अहाँ बंन्द कर ले छियै ठप से
हँ
नय सब हो जाय छै
हँ नय नय तऽ ई काज नय करल करियौ सखी देखियौ जे भी होइ छै से अहाँ अपन शरीरक के ध्यान रखियौ देखियौ हमरो होइ छै हम नय कहबै सखी अहाँ देखियौ दोसर के बाईज दै छियै कि अहाँ अपन शरीरक के ध्यान रखियौ लेकिन जानै छियै अपने आदमी शरीरक ध्यान नय रख सकै
नय रखे सकै सही बात कहलऊ बहिन
अ आ रोज के जानै छियै सखी प्रतिदिन के हमर की छै रूटीन देखियौ जे बच्चा सब चल जाइ छै आठे बजे साढ़े साते बजे ड्युटी भोरहरिये चल जाइ छै बच्चा बच्चा सब आ नाश्तो पानी तैयार रहे छै लेकिन मजाल छै के हम नहााक आ तुरंत मे हम नाास्त नास्ता पानी कर लिय सबटा काज निपटल छै आ नय
पूजा पाठ कर के नाास्ता कर लियऔ केयो हमरा अभी बुझाल छै
आय की कहू हम अपने जानै छियै ई बी पी लो के कारण एक सप्ताह तक हम बड्ड बिजी रहूँ बीजी की रहो एकदम बिस्तरे नय छोड़लौ जे जाने छलियै शरीर फेकाय आ नय चले छलो हम एताऽ आ शरीर फेकाय छले ओताऽ मतलब कहू केर जमीने पे नय पैर देल जाइल छलियए
हँ एकदम सेम बात हमरा साथ होइ रहल छै अखनि
तब ई बी पी लो के आ जानै छियै तब तखन हम ए एते ए एकटा छथिन भैया उ दवाइ दुकान खोलले छथिन हुनकर अच्छा छै ई चीज मे जानकारी दबाइ उवाइ मे तऽ हम हुनकेसँ गेलहुँ आ दिखेलहुँ तऽ ओ कहलखिन कि अहाँ कोना चलै छियै से साठ आ नब्बेके तऽ अहाँके ई छै की कहै छै बी पी छै अहाँ कोना चलै छियै
ओहि लेल तऽ हमरा तऽ ह साठ नबे छियै हमरा साठ चालीस भए गेलै
अहाँके आवाज क्लियर नहि होइए सखी अहाँके नेटवर्कमे आउ ने
नेटवर्क नहि छथि
हँ अभी देखियौ नीकसँ आवाज आबैत छै ओहि समय से कटैत छलैए अहाँके आवाज
हँ पता नैय अपने आप होइ छै नेटवर्क जाय छै आ छै हो रहै जे दू बर से ईहे होइ छै हमरा
ओ तऽ वही कहै छलहु सखी की गेलौ त हमरा त दूटा ओ दवाई देलखिन आ वही ओ आर एस के घोल देेल खिन आ कहलखिन कि अण्डा खाउ पनीर खाउ आ दालटा पियू आ साग सब्जी जे होइ छै से अहाँ अहाँ नीकसँ खाउ भात रोटीकेँ छोड़ि दियौ ओतने ओतेक जरूरत नहि छै भात रोटीके लेकिन अहाँ सलाद खाउ आ हरा सब्जीके जितना सेवन करऽ सकै छी अहाँसँ हरा सब्जीके सेवन करू आ तखन दूध पीबू आ ऊ अ नमक चीनी आ ऊ निम्बूके निम्बू अहाँ डाल दियौ खाली स्वाद लेल ओहेन जरूरी नय छै लेकिन नमक चीनी आ पानि के घोल बना बनाके अहाँ पीबू तखन अहाँके ई शरीर सुधरत तऽ आ जे सोचबै कि नहि हम करैत छी पूजा करै छी पाठ करैत छी आ तखन हम खैब तऽ अहाँके जे करबाक छै अहाँ कर लियौ लेकिन भोरहरिये करियौ आहाँ दुप हर आठ नौ बजे लेल आहाँ नास्ता पानि कैर लिया लेकिन देखियौ जे नीक भेलियै जे कनिक हँ जे कनिक सुधार भेलै ने सखी से देखियौ फिर ओहेटा रंगमे हम रंगल छी
ओ सही बोल लकै
बुझलौं से तऽ हमरा होबे छै
नहि नहि कर लियौ ह छोट छोट बाबू छै दिक्कत भए जाय छै सबेरे सकाल सब कुछ कर लियौ
सही बात छै सखि देखियौ हम दुनू एक दोसराके समझाबै छी लेकिन देखियौ हमसभ एक के जे जे का छियै न हमही सुधरब ने अहीं सुधरब हम दू सब दुनू हमसभ थेथरे छी
हँ ओही बात छियै
हमसभ सोचै छियै कि सभटा काम निपटा लै छी घऽ कऽ आ तखन हमसभ नहायब आ तखन पूजा करब तखन खायब तऽ जानै छियै ने सभटा काज निपतात निपटात अहाँके बारह एक बजबे करै छै रोज
हँ होइए जाइ छै
आ तखन शरीर देखियौ कि कतय जाइत छै से
बारह की दू बाजि जाइत छै
हँ तब एहि सभटा बात छै सखी आओर की कहू नहि ध्यान रखल करियौ अहूँ ध्यान रखियौ आ हमहुँ देखियौ सोचै छियै कि अपना लेल सबके जीवन जीबेके
नहि नहि नहि करलिय सब काम सवेरे करलियै
देखियौ सबसँ बड़का धन छै अपन शरीर जे अपन शरीर स्वस्थ रहै छै ने सखी तखन देखियो सबटा के लोग पूछे छै आ जे अहाँ शरीर के नहि बुझबै तखन अहाँ के कोइ नहि पूछत सबटा केऽ हँ सभटा अपने काज के जरूरत अछि बुझलहु अहाँ खाना बना के नहि देबै तऽ मालिक अलगे रुसत बच्चा सबके नहि करबै तऽ बच्चा सब अलगे रुसत तऽ हम तो एकेटा जाने छै कि जखन तक शरीर चले छै तते ला अहाँ सभके हमसभके अपन शरीरके ध्यान राखेके चाहि बुझलहुँ नहि तऽ बुढ़ारीमे हमसभके बड्ड दिक्कत हेतै हॅं
पूरा पैर वहाँ सब फड़ फड़ाबे छै देखै छियै नहि होतै तऽ जाक दिखा लै छियै
हँ नहि सखी ई चीज नहि छै नीक अगर मालिक कहै छथिन ने अहाँके तो जाउ एक बेर दिखवा लिअ नहि मटियाबु बुझलहु
हँ ओहि खम हमरा लागै छै कि पता नेहि बरो बर गेलै ह की की भेले नहि भेलै
अहाँके चिनियां बीमारी अछि
हँ हँ बहिन
आ देखिओ तऽ
हमरा वही लागै छै जे बढ़ गेलै है अह केना खुलै छै पता नहि लग की हँ ओकरो हल्का चक्कर आबै छै पर बड चटाबै छै हाथ दरद करै छ बड़ दरद करै छै
से तऽ कहलहुँ सखी नहि सखी ईसभ नहि करियौ जाउ देखिखवा लियौ आ तखन अहाँके छै कि खाली बी पी के प्रॉब्लम छै आ देखियौ ओकरा मे जे नमक चीनी पानी पीबै या ओ आर एस
वही बात कहै छै मालिक हमर
हॅं जे चीन्नी पीते रहबै तब तऽ ओ आओर खतरनाक हेतै अहाँके दिक्कत भए जायत अहाँ जाउ सखि जी दिखवा लियौ एक बेर बुझलहु हँ ठीक छै तऽ अहाँके मालिक घरेमे छथिन की
हँ हमर मालिक अभी घरे मे छथिन
हँ अहाँ तबियत हँ तबियत नहि ने छै नीक तऽ केना जेथिन सही बात छै बाल बच्चा छोट छोट छै अहूँके तबियत खराब अछि
नहि बौआ हँ जाउ जाउ दिखवा लियौ बुझलौं
ठीक छै तब
हँ ठीक छै सखी तऽ जाउ अहाँ दिखवा लियौ आ तखन की रिपोर्ट अहाँ के भेटत हमरा कहबे ठीक छै